हेलो
हेलो
हँ
ठीक ठाक छै न यौ
हँ ठीक ठाक छै अपन कहियौ
अ -अपनो ठीक ठाक छै अपनो ठीक ठाक छै बताउ आओर सब की केना छै मो मो मो- मौसम सब केना छै आओर
आइ मौसम तऽ गड़बड़ यऽ चलि गेलै सुसताय लए
ओ हाटप- हाटपर - हाटपर ई सब्ज़ी सब सस्ता छै की नय यौ बर्षा मे त सस्ता
अथीवला छियै पेंशन बला
हेलो हाट परका सब्जी तऽ सस्ता सब न भ जाय क चाही कियकि कियाकि वर्षा भऽ गेलै हन तऽ वरषामे तऽ पता रहै छै हँ तऽ की सब्जी सभ तऽ सस्ता भऽ जायके चाही हू
हँ सब्जी सब्जी तऽ सस्ता हइके चाही
किएकि पानि जे होइ छै तऽ ओ ओहिपर गलैके जायदा डर रहै छै न आ सब्जियो कनि जल्दी जल्दी भऽ जाइ हय ह ग्रह
लोगो सभ घरसँ कम निकलै छै आ रास्ता पेरा खीच खीच सेहो रहल ओहो आर सोचलक सब्जी बाली आर कि जल्दी जल्दी बेचि कऽ निकलि जाउ
हँ कुछ कमो रेट लगा देलक जैसे दामोप दाम आबि जाय तऽ बेच देलक जैस एहि दुआरे खराबो होयके डर रहै छै न
एकदम कच्चा सौदा छिय खराब नहि हेतै कच्चा सौदा तऽ तुरत खराब भए जाइ छै न
हँ
अहाँक आम भेल सब्जी भेल ह परवल भेल रामतोरैभेल अहाँके झिङगा भेल अखैन तऽ ई सबके सीजन छै न बैगन भेल इसभ जल्दी गलेवला कच्चा सौदा छै ताहि कारण वर्षामे अहाँके कनि सस्तो भए जायत आ उ लोग जायदे लेए लेलक कि बार बार निकलनाइ भी खिच खिच मे अच्छा नहि लागै छै
हँ बात सहीए हय कियाकि बर्षा जे बरसात मे जे हय ने सब्जी उब्जी बाढ़ि
गाँंव घर मे केतनो रोड सड़क बनि गेलै हन आ एगो वर्षा हय छै तऽ पूरा अहाँक कादो कादो भए जाइ छै
पूरा कीचड़ भऽ जाइ छै न जाहि गाँव जाहि गाँवमे महीषके संख्या जायदा रहत तऽ लोक करलक की रोडे पर धोनाइ स्टार्ट कऽ दै छै बुझलियै समस्या हय अब रोड केएगो गाड़ी सब मे टकराय जाय हय गिर पड़ले ए एगो लड़का के बुझि गेलियै ओकर माँ गिर पड़लै से बुझियौ डांर टूटि गेलै डांर अथी भए गेलै कबज भए गेलै आब की कहै छै से ओकरा अस्पताल सब लऽ गेलै इलाज करबैके लिए एखन तक आब चारि पाँच सालसँ बुझियौ ओकर इलाज करवाए रहल छै आ की कहै छै से ओकर ठीक नहि भऽ रहल छै आ बेचारा पढ़ाई लिखाई से जुड़ल छै बुझि गेलियए आ एकदम कर्जे मे कर्जे डूबल जाय हय ताहि दुआरे लोक के नहि धोवएके चाही महीष सब रोड पर जे धोय दै हय
हूँ
तऽ गाड़ी चलेनाहार सब गिर पड़ै छै बुझलियै
क किछ किच कादो भए जेतै तऽ गिरबे न करतै कादोपर गाड़ी बेसी पिछड़ै छै कादोपर गाड़ी अहाँके बेसी पिछड़ि जायत आ ओकरा कहै नहि छियै कि रोडपर नहि धोउ लोक गिर जाइ छै तऽ ओकरा मना करैके चाही
नहि नहि मोटरसाइकिल से जे हय न से कतहु जा रहल छलै त ऊ जेना आब जे महीष सबके जे धोइत रहल त ऊ नै होइ छै से महिष के तऽ बुझिले छी कहलक एम्हर हां त भ गेल उम्हर हँ बुइझ गेलियै तऽ ओ की भेलै आइ कहलकै है रे त साला मोटरसाइकिले दिसन हो गेलै बुझलियै
हॅं हँ हँ
अपने रहै अथी रहै गिरलै तो ओकरा इलाज सब करबऽ परले ते द्वारे पढ़ाई लिखाई से जुड़ल छलै रह पढ़ाइए लिखाई मे ने हजार बारह हजार खर्चा भे जै छेदन हन हँ हं आब ई घटना घटना घैट गेलै त बुझियौ आब ओकरा उहो खर्च कर पड़ छेओ करअ पड़े छै से ओकरा बुझियो तैयारी करे के लिए बहुत समस्या है लड़का बिहार पुलिस के एग्जामो निकालने रहै
ओ आब तब त ओ
हां बुझलियै
हुॅं आ तब तऽ पढ़ाइ ओ ओकर डिस्टर्ब भे गेलै ने
हुॅं हॅं पढ़ाइ डिस्टर्ब भऽ गेले पढ़ाई दिस तहन लड़का पैढ रहल छै बुझलियै
हुॅं
दुर्गा तैयो पढ़ाइ क रहल छै कर जा वर्जा उठा के ग्रामीण समाज मे तीन रुपए चैर परसेंट से बुझियौ लोक की कहै छै से कर्जा उठेलक फेरो सदेहलक लेकिन अपन पढ़ाइ नै रोकने हे
लेकिन ओ कर्जो लए क पढ़ै छै हँ हँ हँ
हुनका सब जवाना मे जाबे रिस्क नय लय हे ताबे फिकस भेनाई मुशकिल हे
सही बात छै आब ऊ आइ खाना पीना मे की सभ बनल ए यौ
बी डी ओ करलकै हन ओ बी डी ओ किए से अखन तक नए दिल्ली मे हे हले पटना मे रहै छलैन हैं ओकर प्रैक्टिकल के बचल रहे एग्जाम तय के ल क नइए दिल्ली में रुकल छै
हँ
समस्या है देखियौ स्ट्रगल त हेबे करते ने कोई भी चीज के तैयारी करे के लिए
हुॅं हूँ हूँ हुॅं
कोनो भी तैयारी करने के लिए स्ट्रगल बहुत बरा मायने राखे छै तय के ल क घबराई के नै छै
हँ तब आइ खा खान पान मे की भेलै
खान पान मे त ये ही
छलै रोटी छलै अहाँके रोटी सब्जी कोनो एगो ल के आब पड़े हे न
तै दुआरे आब खान पान मे त बुझले छियै से वेह बाद चावल डाइल सब्जी
तापाड़ येह सब रहल लास्ट में ते अहाँ के दूध सब हये जाय हे दूध दही त अपना आरके यहाँ तऽ परम्परा छैय खाना पानक के बाद त‌ होैएके चाही
भरपूर खाय के आयल हेब
ह्एक दम आबि जाइ हैं जखन से सब्जी के भेलाक के बाद दूध दही ऊपर स भ गेल त
ए समस्या
कइ लएत
देखियौ आब की कहै छै से काम सब तऽ चलि रहल छै। त उ लड़ काज जे है ने एगो आओर लड़का छलै रहे, ओकर बुझियौ पत्नी जे हे से डिलिवरी परसेंट रहै। ह
आइ ओकर दोसर जगह ड्यूटी छै, ओएह बतायब
बु झिय से ऊं हे जे इलाज करबै एकर पत्नी है समझ बीीपुर जिला जे हे आ ओ अपने हइ से हेलो, हँ ओ अपने हइ से की कहै छै ह ओ अपने
हेलो हेलो हलो
आं उपने
हेलो
डि एमसी एच मे भर्ती रहले, एक दिना ब रहले भर्ती कि आब दर्द से छटपटाए हेबे न करै डिलिवरी, बुझ गेलियै तब जाके की कहै छै से डॉक्टर कहलकै से नहि इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा ऑपरेशन सब करलकै बुझलियै, हेलो, त ऑपरेशन सब करला, ऑपरेशन करलाके बाद से की कहे छै से ओकर पतनी बहुत काने देख देख के लड़का कहै छलै रौ हमर पत्नी तऽ बड़ कनै ये कहलियै
हँ
परसेंट रहै छै तऽ लोकग के सामने मे रहै छै अपन आदमी तब ने की कहै छै सबुर होइ छै सब्र दरमाहा नहि हेतै कोइ तहि लके के कानीतत तू तऽ तोरा त एग्जाम अपनो लाइक देखैत छी बुझी तू तऽ सबस बेसी स्ट्रगल क रहल छीय
ह शादियो विवाह भऽ गेलो, एगो दूगो बच्चो सब भऽ गेलो प्लस घर सम्हारै छीहि बीबी के सम्हारे छी हि आ ओकर बाद पढ़ाई क रहल छीहि तब तऽ तू बूझि, बूझि बहुत बड़का काम क रहल छी। कम ने भे। ताहि दुआरे आबे हय, एक दिन दू सुखाबै हय तऽ सुखो आबै हय, ताहिके लऽ घबरा नै लड़का आर के आगो एक दू हजार के हेल्प कदलकै, कहलकै जे
गरीब आदमी रहै
हँ, हँ, गरीब आदमी रहै। करतै की अ गरीब आदमीे क तऽ आ प्राइवेट सबमे तऽ बुझियौ जाइनो बुझिके करबा दे हय। डेढ़-डेढ़ लाख, दू-दू लाख रुपया लागि जाए हय तऽ संयोग कहियौ से डी एम सी एच मे करेलकै, सरकारीमे तऽ जान बचलै हँ हँ नहि तऽ गरीब आदमी कतयसँ ऊ अथी करतै। आ प्राइवेट सभमे बहुत पैसा लै छै, बुझलियै
आयुष्मान कार्डके किए नहि कहलिए यूज करै लए?
ह्मँ। आयुष्मान कार्ड बनेने रहै, बुलियै
हूँ तऽ ओकरा करतै तऽ फ्रीएमे भए जेतै
हँ तऽ ओहिमे होइ छै, कुछ चीज जे बाहर से मगबय पड़ै हय न तऽ ताहिमे ओकर पैसा लागि जाइ हइ जे इ ज अन्दर मे मिलत, जे अथी के हॉस्पिटल के अन्दर मे बुझलियै। तऽ उ चीज अहाँके आयुष्मान कार्डसँ मैनेज कऽ देत आ जे चीज बाहरसँ मंगबय पड़त ओहिमे मैनेज नहि करै छै। ओ अहाँके पर्सनले पैसा लागि जाय बुझलियै त तऽ सबमे पै त बाहर के त खा खाना पीना तऽ बाहरे करऽ पड़तै आयुष्मान कार्ड से बहुत त दबाइए बीरो न, बुझलियै। तऽ तहन कुछ हेल्प जरूर मिल जाइय, आयुष्मान कार्ड भेलासँ सरकार देने हइ ने तऽ बहुत गरीब तबकाके आदमी के बुझियौ राहत तऽ जरूर भेटे हय
हँ बहुत राहत मिले छै। मानि लियो पाँच पांच लाख तक इलाज मे दै छै पैसा। कम बड़ी बात नहि भेलै ह
तई क लके
तऽ आयुष्मान कार्डके यूज केलकै रह
हँ, हँ, आयुष्मान कार्डके यूज करने रहै तइके लऽ कऽ जान कुछ बचले, बुझलियै
हूँ हूँ
रास्तामे देखलियै आय दूगो बकरी मरि गेल रहै। बुझलियै ह आ बकरी मरि गेल रहै आब सब देखियए से आ कोई ब तेबे नहि करै हमर बकरी छियै केकड़ बकरी छी, मरलाक के बाद कियाकि ओ उठाक फेकऽ पड़ते रहेऽ क अथी से कैम्पस से। बुझ गेलियै, ताहि के लऽ के कोइ बतबै नै से हमरे बकरी य, बुझलियै लेकिन भीड़ सब बहुत लागल रहै आदमी सबके। कहै छले कि केनकर बकरी है, उठाक फेेकिए इसको
तइके लऽ के भीड़ बहुत लम्बा रहे
कहुं से बन्तै हूं हूं
उएह सब फेकतै की
हँ, आब सभ काम अहीँ करबै से तऽ नहि आ कोइ फेकतै नय बल्कि जकर छियै ओहो फेक सकै छै जे जेकर चीज छीयै आहां‌ तऽ मनि लियौ कहलक न कहां के
हूं लेकिन ओ बोइल नय रहै अछि ऊ बुझै छथि ह हमसे बोलब तऽ फेर हमरा हमरे फेकऽ पड़त तइके लऽ कऽ उ अपन उ अनठि या देने छै बुझलियै से कहि ने रहल छियै से किया र बकरी बुझलियै
ओ हँ
इहा समस्या हे देख लियौ आब